आ बोली आहाँके की हाल‌ छैक
हमर तऽ सब हाल चाल ठीके छैरो बता घर केँ लोक के कैसन छै माता पिता बहन भाय सब रो तबे के परिवार के लोक के सब ठीक छै
हँ सब नीक छैक अहाँके सभ परिवार केंँ लोक सब नीक छैक
जी हमर परिवार केँ लोग ठीक छैक माता पिता भाय बहिन हमर परिवार केँ सब लोग ठीक छैक आओर बताय छैक खाना पीना भ नहि छैक कभी भूकै बानी छैक
नहि खाना पीना भी नहि भऽ गेल छै अभी तऽ हम बाहर से साँझ के भोज खैले छी तऽ ओहि कारण अभी तऽ खाना पीना नहि खैले छी
कहाँ के खाय हम तऽ खा ले छी खाना भी खाय छै भूख काफी लागय छै त खा ले छ रोे खााय छै जादे लेट से नहि खााय छै खााय छ अभ चावल छ बन छै चिकेन खाय छै आओर खाबै के छै ठंडा पियए छै तोर बता कहाँ से रहुआ भोज खाय छैक
हम तऽ आज घरके बगलेमे एगो लड़काके भोज रहले छै उ हमरा ले गेले छी कह ले छै कि चल आज हमरे जोरे भोज खा लियै उ हमहूँ तनी सोचलियै कि खा लैत छी
तऽ स्वाद कैसन रहय छै भोजके अच्छा अच्छा स्वाद रहय छै भोजकें खाना
हँ ठीके रहय छियै अच्छा ठीक छै अभी अभी कोनो दिक्कत नहि भेल छै
ओ तऽ सब लोग ठीक छै आओर बताय छै कही घुमने गए छै कि नहि कि घरे पे रहबै छै
अभी तऽ हम घूमेयके नहुना गेल छी अभी तऽ घरे पर रहय छी अब देखू का होइ छै
तऽ सुनै छै कि हमर साइड तऽ सुनै छी हमर साइड तऽ दू दिन से दू दिन पहिले छै बहुत जोर से होइ छै काफी तूफान आबय छै तऽ हम थोड़ा लीची खाय के मन छैय ने उ दिन मे छैय तऽ ओ दिन हम ग लीची लाबे छै त लीची ग रहे छै लाबे तब दू दिन पहिले लेवे छै त सस्ता दू सए रुपे रहे छै ओ दिन ग छै लीची लाबे छै त चार सए रुपे हो जावे छै ओ लीची लेवे छै सएगो पीस लेवे छै त चार सए लेे जाय घरे छैय त रास्ता में बहुत आधी तूफान आबे छैय त हम तोरा मार्केट मे घर दुकान मे छुप जाय छैय आधा एक घ्टा बारिश होवे छैय त बारिश के आधी तूफान के कारण छैय एगो बहुत बड़का पेड़ रहे छैय रोडवे में तो रोडवे मे पेड़ गिर जाय छैय उस कारण रोडवा ब्लॉक हो जाय छैय हम तऽ वं फस जाय छी त एगो दोसर रास्ता रहबे छैय ओहि रास्ता में जाय छैय काफी पेड़ के क्षत के कारण दोकान ओ गिर जाय छैय और तार उर लाइट के गिर जाय छैय तो हमरा डर लागे छैय जाय मे ओहिस दोसर रस तमे जाय छैय आ घर आ तऽ लीची लाइट कटे रहै छैय तऽ हम काज करे छ लीची के निकाल ले छ और बर्तनो भ निकाल के रख ले छ आओर छ जाइ छैय व खााय छैय तऽ काफी खाटा रहे छैय लीचिया ओतना महग रहे छैय हम त लीचिया ठक देे छैय और बताई रउआ
अ तऽ अहाँके जो रास्ता सुनू ने आहाँ के जे रस्ता में पेड़ रहल हे उ गिर गेल छैय क्या
हँ बहुत बरका पेड़ रहै छैय गिर जाइ छैय दू तीन गो दोकान दूर दूर दोकान फस जाइ छैय लेकिन लोक लोक के कुछो नहि आबै छैय बस दोकान टूट जाइ छैय
लोक सब नीक रहै के चाही की आँय
ह त हो छैय ओ सइड बारिश होइ छैय की न
ह एने तऽ बारिश होइ छैय अभी होइ छैय आजु आज न होइ छैय आज तऽ खूब गरमी छैय लेकिन चालू होइ छैय बारिश
भात र ब सह कहै छैय आज तऽ बहुत ज्यादे गर्मी रहे छैय आज सब बाहर निकलना मे बहुत दिक्कत रहे छैय आज त हम दिन भर घरे ही रहे छी और तब छैय आम नीच ग तऽ मौसम आम आम लीच की तऽ मौसम आबय छैय
अहके तरफ मतलब क वर्षा होइ छैय कि
न हमर साइड तऽ वर्षा नहि आबै छैय काफी धूप आज रहै छैय आबके साइड वर्षा होइ छैय क आज
तऽ मोबाइल चार्ज रहै छैय कि ना बै छैय
हँ मोबाइल तऽ फूल चार्ज पूरा चार्ज रहै छैय मोबाइलमे कोनो दिक्कत नहि होइ छैय लेकिन तैयो मच्छर रात भर काट काटके बोलै छी समझल अवाज न आबय छैय बर मच्छर ल बिजली नहि रहलै रात भर मच्छर काट काट के सूते न देबै छै अभियो बिजली फेनो कट गेल छै तऽ फेनो दिक्कत होइ छै
तऽ रौआ साइड बिजली क दिक्कत तऽ एग आबै छै न दिन भर लाइट ना छिका
नहि दिन भर लाइट रहै छै अभी कट गेल छै अभी बरसातके मौसम चलै छै तऽ उहे बार - बार परेशानी हो जाइ छै सोचै छियै कि एगो बैटरी वाला पंखा खरीद लेब छै बैटरी वाला पंखा होइ छै
हाँ बैटरी बला पंखा आबैय छै आब हमर साइड तऽ बैटरी वाल पंखा मिले छै जादे महग त न मिले छै बारह सौ पन्द्रह सै मिले छै लेकिन चार्ज करे छै चार्ज करे मे छै तबे ते पंखा चले छै तू तीन घंटा चार्ज करे छै तऽ पाँच घंटा बैकअप देवे छै त रोआ आबे छै हमर साइड शहर उरी छै आई हमरआ किना दे छै बैटरी वाला पंखा त रोआ आबैय छै काल हम रोआ बड अच्छा बैटरी वाला पंखा किना देेबे छै तोर रोआ के ले जाइ छै त रौआ दिक्कत न आबे छै
ओ तऽ कैसन छै ओ बैटरी बला पंखा मतलब कि बड़का होकै छै या सलिंगके होकै छै आ ओ मतलब अच्छा चलै छै हवा देबै छै नीक
के चलाबै छिय स्टीन पंखा बड़का वाल उ बैटरी वाला पंखा स्टेन्ड वला हो हो छै ओकर दू तीन घंटा चार्ज कर लेबे छी तऽ बेटरीया सौ परसेन्ट हो जाइ छै नू तऽ पाँच स छे घंटा ब दे छै वह से छे घंटा आराम से पंखा चले छै तू त नया नया टेक्नोलॉजी आबे छै तऽ बैटरी वाला भी पंखा या उपलब्ध होइ छै त रोआ हम हमर सर आबे छी हमरा के डी एल्स दू चार्ज वाला पंखा दिवा दे छै त रौआ लेके जाइ छै रोआ गर्मी मे दिक्कत न आबैय छै त और बताई रोआ छै आम के लीची के मौसम चले छै रोआके आम लीची पेड़ मे सब कटा छै
नहि लीची तऽ सभ टूटि गेल छै लेकिन आम अभी न टूटल छै
त रोआ आम पेड़ स केएक ह कए टूटल छै दू तीन दिन बाद कटा कल छै
दू तीन दिन बाद तऽ हम करबा दै छी से आम अभी ओसनेे रहै छै अभी आम मे कोनो समस्या नहि छै
देखि नहि रोआ छे कि हमर साइड मे तऽ कर बाइट वाल आम मिले छै गाछ वला आम मिले नहि छै खााय के तऽ मन करै छै लेकिन ना मिलले छै दू दिन पहिले लेयाइ छै आम तऽ खाटा रहै छै तऽ आधिक खाइने छिय आओर बिग देने छी
अभी मात्र दुये तरह के आम अभी फड़े छै बीज्जू का जर्दा ओ सब खूब महंग मिलै छै ओ गाछी खूब कम होइ छै समझली एक कारण अभी आम के तनी दिक्कत चले छै अभी फेनो कुछ दिन बाद से बाजार में जब मालदह आम आय लागे छै ने तब जाक सब तनि सस्तो होइ छै
बात त रुउआ सही कहे छै लेकिन हमर उह आम अच्छा लागे छै बिज्जू आर जर्दा काफी अच्छा लगे छै काफी मीट रहे छै आम के राजा होइ छै रजार द तो हमर अच्छा लगे छै ई सब भारी अच्छा न लगे हमर तऽ हर सीजन गर्मी के दिन मे छै रोज आम खाबे छै काह हमी तऽ सुन छ नानी घर से आबे छी आम तऽ हमर मामााजी छै दू दिन बाद आम कान लाबे छै मम्मी कहे छै कि तीन दिन बाद छै मामा आम लाबे छै तऽकरौआ खाय बौआ तोआ आम खााय छै दू दिन बाद छै मामा आबे छै तऽ हम आम खााय छै रआ बता हमर घरे आइ छै आम रआ छै आम खिलाय छै आम के रस पिलाय छै त रउआ आइ काल् घरे छै हमर
रहुआ आइ हमरा घर हम अहाँके आम के रसके साथ साथ अहाँके एक बोरो आमो दै छी हमरा घर आम खूब छै
तऽ हम घर तऽ रउआ न देख ह बात रउआ सही कह छी आब तो रउआ छी हम घर देखे छी लेकिन हम रउआ घर नहि देखे छी घर कहाँ है बारे में क बस से आबै छै कि ट्रेन्स से आबे छिये
न नहि ट्रेन न चलै छै एने अहाँ ज अहाँके जे दुकान छै ने ओकरा से तनी आगे पड़े छै वहां पे बस स्टैंड होकर छै बस स्टैंड में बैठे छै खड़ा हो के दस रूपआ लागे छै आधा घंटा मे चौक टू उतार देबे छै आ वहाँ से हमरा अखने कॉल करै छी हम आहा के उठा लेबे छी उघरे से
तऽ जरूर आम आ छै आ रव छै काल तऽ बीजी बनी छै तोड़ काम ब छै थोड़ा जाय के बाद छै कॉलेज मे थोड़ा कुछ सर बोला होइ छै तऽ काल काम खतम क छि त रउआ परसो हम घरे आबै छी तऽ बात रउआ जते बतेने रहै छे त चौका मे उतरे छै तर फोन करे छै तर रउआ हमरा लेमे आबै छै
रउआ बस सेतना बस ल क तऽ ओहिस हमरा इ जगह क उतार देबै तऽ बस वाला अहाँके उ जगह उता ओ अपने आई तऽ बस वाला खुद अहाँ के उ जगह उतार दे छै ज वहं से हमर घर एक मिनट के दूरी पे छैक चौकस अहाँ हमरा बस जैसे ही कॉल करै छी हम अहाँके अपनेकेँ उठार लेबै छी
तऽ ठीक बात तऽ हम परसो सर ओरा घर आबै छियै तऽर ओरा फोन जरूर उठाबै छियै तऽरु हम ठीक बा घरे आय छै आम के रस पियए छी ठीक ब तऽ थोड़ा नींद लागे छै तऽ बाद मे काल फोन करे छै नमस्ते छै